हेलो
हँ नमस्ते
नमस्कार भाइ बोलियए की हाल छी
सब हालचाल ठीक बात छै आर बाजु बत रहआ रह काज छै
हमरो सभ नीक छै अहाँके खूब याद आबय छैक अहाँ कहाँ रहय छी
हम तऽ घरहे रहय छी ओर रौआ बताइ खाना पीना हो गेल छैक
हँ हमर खाना पीना हो गेल छैक अहाँके खाना पीना हो गेल छैक
ह हमरो खाना पीना हो गेल छैक अभी तऽ खनि खाना पिना खनि छै रोटी दाल सब्जी सलाद छैक रउआ खाना पीना खायल छैक
हँ हम तऽ खैली छी अभीे तनी देर पहिले खैली
आ
अरे आज दिक्कत हो गेल छै आजु न आएले छै कालू आ कालहो हमरा खाता खोलाबै छी तऽ हम आबै छी अहाँ सँ मिलय
रौआऽ सब काम हो गेल छै अइली तऽ कोइ दिक्कत न नू बोलै छै
आज न ऐले छी ओ दिन अऐले रहले छी तऽ ओ दिन ने मरीन ड्राइव माहे निकल गेल छी
अच
न छी हम तनि एगो दोस्त अनिकेत से मिल गेल रहले छी
सब मिल लेली छै भेट भइल की ना दोस से
मिल्लै छै ओ ओकरा तनी दिक्कत हो गेल छै तऽ तनि ओकरा दिक्कत के मतलब सुझाव देबे गेल छी
ह ओर बताए ज र‌उआ खाना पीना हो गेल छै
ह हँ हमरा खाना पीना हो गेल छै अहाँ नहि बताउ अहाँ के के खैले छी
हम त रोटी सब्जी अचार सब खैनी छै अभी खैनी छै तऽ आराम करनी छै त र‌उआ के याद करनी छै त कॉल करली ह और बताइ र‌उआ खाना पीना मे का खैनी छै
हँ तऽ खैली ह अंडा भात दाल सब्जी आ आम खयले छी
और बताए छै कही घूमे फिरे गैल रहनी छै कि ना कि घरे पे रहै छै
आज त दो परिया मे खूब सुतले छी आ सीधे तुर तली ह तऽ उठली ह कितना बजे सात सात बजे उठै छीयै सुति उठि के
रात मे न सोैयै छि का र‌उआ के दिन मे नींद लागै छै
ह दुपहरिया मे नींन्द लागै छै खूब चले फिरै छी खूब कुदै छी ने तऽ ओहि ल दुपहरिया मे खूब नीन्द लागै छै आ अहां कितना बजे सुन सुनू न आ अहां कितना बजे
हम तऽ बारह बजे सुते छि
हम हम बोलै छी अहाँ हमरा साथ एगो खेल खेलैत छीय आज
कोन खेल खेले छै
व बोलै छियै कि आइ चलू ने चारि बजे तक उठल जाय देखै छियै कैसे उठै छल छ अहाँ उठि जाय
हां चार बजे उठ जाम छैइ हम जरूरी रहय छैइ तऽ उठ जाय छियै न तऽ सुतल रहली छै कोनो काम रहल ने छै
हँ ओ उठे केना कहै छी कहै छी मतलब अभी से ले क चारि बजे जा कऽ सुतै के छैइ
ए तर ई से दूध टेंशन के बात हो जाइ छै नीन्द नहि लागै छै तऽ काल् दिन भर सुते छिअइ हम
सह जाइ छी नइ तऽ फिर एबइ दिक्कत हमरा हो जाइ छैइ पूछि का अहाँकेँ दिक्कत हो जाइ छैइ पूछि का तऽ हम बताइयो देम
तऽ छोड़ी छैइ एक बजेला देखल छैइ
अरे स शनि शनी चर परसो छै अहाँ के ना समझ मे आय छै फिर परसो जोड़ाआइ न छै तऽ दुइयए दिन हमनी के पास समय छैइ तऽ कालू हमरा कैसहू दूगो करे के छैइ आजूओ करय के छै तऽ अहूँके अंहू के कहलू फायदा होइ छै
हँ तऽ सब बात रउआ सही कहली बात कहत बालिक से आइ काल दू बजे तऽ देखै छियै दू बजे तक
ठीक बा हमहूँ देखै छी अहाँ केतना बजे तक जगै छी हमरा तऽ कोनो दिक्ते न छैय हम तऽ मतलब कि अहाँ बोलम त मतलब सवेरे छओ बजे तक जग सकै छी
ओ त रउआ खाली रहै छै काल दिन भर सुवै छै